हेलो
हँ की हाल बा की हाल यै
हँ हँ हाल समाचार ठीक छैय अहाँ कहियौ
हमरो ठीक छैय भेलै नश्ता पानि
नास्ता पानी हऽ अब सीधे खाना हेतै खाना पीना भोजन
अऽऽ
हँ अहाँके भेल
हमर आब हेतै अखने नहि भेलैये अखन आब हेतै आर सब बोलू
हँ आओर सब बढ़ियां अहि और कहियौ भाइजी
आइ की सब खेलियै सबेर मऽ
आइ सबेर में तऽ बढ़ियां खाना खेलूहें अलू कऽ परोठा आ दही हुँ आओर अहाँ सब की खेलियै
हम तऽ भोरमे खेलहुँ हेँ चूड़ा दही
ओ अहाँ खाना नहि बनेलियै की
नहि बनेलियै चूड़ा दही खेलियै नाश्तामे फेर बनेलियै करैलाके सब्जी चावल बैगनके तरुआ कुण्डलीके भुजिया
बहुत बढ़ियाये तऽ मजा आबि गेलैहें खााय मऽ
हँ हम अहाँके दू चारि गो चीज बनबैत रहै छियै
हू
हम दू चारि गो चीज बनबै तऽ रहै छै जे हमरा नय छुच्छे खैल होइए नय ककरो खै दै छियै जाबे दूगो तीन रंग के नय रहै छै ताबे हमरा नय नीक
तबे हँ नय मजा ऐत
हँ सीधा बात हमर पहिले सभसँ बात छै कि पहिले हमरा भोजन हम अपनो खैब आ दोसरो के खियबै छियै ई नय कि हम अप अपने खाय छी हम सबके खियबै छियै तब हम खाय छियै
हँ
हमरा खाना सबसँ पहिले हँ आओर रङ्ग बिरङ्गके हँ आइ तऽ पीट पीट कऽ बरसल ये
इम्हरो खूब पानि भेल ये
हँ लेकिन गर्मी लगिते ये गर्मी कम नय भेले गर्मी आर हमरा बढ़ा दे एल गा घुम घुम
अच्छा हँ तऽ से तऽ कनि मनी रहबे करतै पर उ पहिलेसँ कनी ठण्डा लगै छै
हमरा तऽ नय लगे हे हमरा तऽ गर्मी लगे हे हम तऽ एलौं हें सिमरिया नहा कऽ आ फेरो नहेलौं हें
ओ
आना बुझैये एक बेेर आओर नहायब छुछे गर्मीए लगैये
अच्छा हुँ हुँ भऽ सकैये
पता यै हमरा कतेक पाइ खर्चा भऽ गेलै
केत्ते
उ दू सो टेम्पू
हँ
एम्हर एक सौ के टिकली सिन्दूर बिन्दीसभ भऽ गेलै आ पचास रुपया खैमे खर्चा भऽ गेलै
बहुत कमे छै तऽ
आ सभ खेलकै तऽ मजबूरीमे हमरो खै पड़ल लिट्टी आर अथी सब्जी
हँ तऽ खेबही नय बाहर जेबही तऽ एमे सब नास्ता तऽ करहे पड़ै छै आदमीके
तऽ हमर पाइ तऽ हमर पाइ खर्चा भऽ गेल न
हँ अरे बहुत कमे छै
देखियौ न चारि सौ राशन बला देलक चारि सौ खर्चा भऽ गेल
हँ तऽ चल ठीक तब तऽ बढ़ियें छै राशन वला देलकै आ ओ खर्चा भऽ गेलै एनी लगब नय पड़लौ
आब आब हमरा जायके यै कनी गरीब स्थान जल चढ़बै लए।
ओ तऽ चलि जैहे इहे बीच मे नय तऽ फेर सावन के लऽ कऽ ने बहुत बहुत भीड़ भऽ जाइ छै
नय नय इहे बीचमे जा केे जल चढ़ा एबैनि गंगा जल लऽ एलियै न गंगा जले से अभिषेक करबैनि लो जे जेबनि एक बोतल आ बाबा के चढ़ेबनि
हँ नय ठीक कऽ रहल छी
हुँ
आओर मौसी से बात भेलौये।
नय ओ चोट्टी अखन कहाँ केलकौये करतौ बारह बजे रातिमे।
ओ नहि बुझैय को सब लोको फोने तोने नहि छै
आ मसा एतै तब करतै
आइ तऽ सन्डे छै ने मौशाके छुट्ी हो तऽ ने
मासमासाके संडेके नहि मिलैत छै
शैनके शुकर बुझैतं छिहि ने
आ शुकड़के मौसाके मिलै छै छुट्टी
हँ
आब आबि गेलेतै आठ बजतै तऽ मौस आबि जेथिन
हँ हँ
ह पैसा छ गेले छलियै दस गो पाँच कत गो छले पेठिया लागल बुझी तऽ भोरे
कथी के पीठिया
सब्जी सबके भं्डारे छै उम्हर
हँ हँ
देखै छलियै गाड़ी सब सब पर लदा क आयल छलै सब्जी सब आ सब पैकार सब लऽ ले जाइ छैलै
कि नहि
हँ भीड़ के कोनो कमी नहि रहे भीड़ बहुते रहे
एखनो सब गङ्गा नइ छै ने
ह गङंगा मे बाबाधाम मे सब मे भीड़ सब दिन रहै छियै एक दिन थोड़े रहै छियै आ मुर्दो जड़ैत छलै
हँ गंगा के इनारे तऽ ई सब होइते छै
ह
आओर कहे
आओर
आब हमूँ अखन हँ हमहहुँ अखन खाना नहि खेलहुँ हेँ आब जायब खाना पीना खायब
ओ
आओर की कहू आय खेलऽ गेल रहौ बहुत दिन बाद हाथ में लग गेला चोट कनी
केना
बॉल से कनी चोट लाग गेलै
तऽ ओरिया कऽ किए नहि खेलै छिय देख कऽ
तरिया लागबैछिय अंगुलीमे
जादा लागल छौ की
ह
बर्फसँ सेक आ नहि तऽ गरम पानि कऽ कऽ सेक
हँ गर्मे पानि कऽ के सेक ले छी
ह
ह
कैल कि बादमे चोट अथी हेतै नि जेेतौ
हँ अखन देखै छी गरम ह दू तीन बार अखन सेक लैय छिसे ओके बाद देखै छी। की होय छैय।
दुखाइत हेतौ दर्द के दवाई।
दई। दुखाय नैय छो योते हल्का हल्का कनि कन कनाइ टाइप छैय धीरे धीरे।
नहि तऽ एकटा गोटी लऽ ले दर्दके आ कथि कहे छैय गरम पाइन से सेक बाद केला एना चोट लगवे छी ही। खेल ऽके कोन धूध सवार छौ।
अहोव की भऽ गेलै आब तऽ कछु कहि नैय सकै छियाई
गरम पाइन स धो।
हुम्म हो राजेश क्या राजेश के आंखि ठीक भ गेल छैयएक आँख खाली लाल छैय बस एक रती
ओकरो कहिये हल्का हल्का सुसुम स से कऽ ले। कए दिन चारि पाँच दिन भ गेलैए एखन तक नैय ठीक भेलैए।
आयल रहै तऽ सेक लकई एक दू बार फेर अखन तऽब ठीके भऽ गेल छै तऽ आब की सेकतई
अऽ आऊऽकह,।
खाना पीना खा लेलियै
एखन कहाँ खेलियै एखन दिनमे खेलियै रातिमे अखन पुछबे पपा के की करत। ते रोटी खेतै तऽ रोटी बना देबै चावल तऽ बनेलियै धू चार बजे खाना उत्तरलै या।
हँ हँ।
चावल खेतै तऽ खेतै कनि बचल, छैय
अच्छा हूहू
पाँचटार रोटी बनेबे देबे खााय ले देह थाकले ये जाके सुति रहबै।
हँ तऽ थाकल तऽ हेबे करतओर नानी सबसँ बात भेलऊ
नैय केओ नै फोन करिय तऽ हम किया ककरो करियै सभ नकर छियाई की जकरा मोन हेते फोन। करत मोन हेते नैय करत।
नहि
अभी करयके यए कथि कहैत छै डाली तऽ लऽ लेते।
की
डाली तऽ खरीदा गेलै आब अथी लिली मौनी न नैय भेटै छै तऽ। एक दिन फोन केने रहै नानीे कतऽ हम कहने रहियै कि अ तऽ हमरा लिली मौनी नैय भेटैया। तऽ भेटो तऽ लऽ लिह नहि तऽ हम ओहो ककरो नीलियो मौनीके साँथी डालिे उसकर देबै,
नैय नैय नानी क कहेऽ देहीना हम त सब कऽ जयबे पड़त नैय
आ मिलतै त
हू।
डाली तऽ लऽ लेलक डाली तऽ लऽ लेलक, जेबै तऽ काल्हि ल एबै डाली
हँ लऽ आवि है
हाअ प्रतिज्ञा केँ चाची कीन कऽ राइख देलकै या
अब खाली जा कऽ लऽ अयबै काइल जेयबै तऽ जेयबै नै तऽ परसू जा कऽ लऽ अयबै
हू। हँ क काइ काइल नै बनेने हेतो परसुए जइहे
नै बन नै राइख देलकै बना कऽ ओ सब एक्स्ट्रा में बना कऽ रखे छियै ने लगन पाती में तब लऽ कऽ छै रख ले जा खाली लाब पड़तै जा कऽ
आब
ठीक हँ आब जायब जायब कनि खाना खै लऽ
अहाँ कऽ जाउ खा लिअ ग बस कनी देर और यऽ तब खा लिअ।
आर आर सब गेलै खाय लए से सब चैल गेलै खाय लए
ह सब साथे जाय छिये
अ ह
हऽ
ह तऽ बढ़िआ य रोटियो खै हे आ चावलो खै हे दुनू चीज खैहे
ह ठीक